हैलो
हां
हां नमस्कार आ आहां अहाँ से हम आई बात करब दिवाली के विषय पर हम अहाँ दिवाली के अहाँ हमरा ई बताउ कि हमरा सबके तरफ दिवाली लोग कैसे मनबे छै यहाँ सब मतलब किया कहानी जानय छै करते छै से कियो कियो होइ छै कैसे लोग मनबे छै
देखियौ दिवाली जे छै से दू दिन पहिले स्टारट भअ जाइ छै छै धनतेरस सर बुझलियै दिवाली धन तेरस से स्टार्ट भ जाय छै पहिले धनतेरस के दिन होय छै जे दिन की कहे छै बर बुजुर्ग सब कहय छथिन ओहि के दिन अहाँ अगर कोनो भी नीक चीज धन अगर अहाँ खरीदबै
ह
तऽ अहाँ के की कहे छै धन में वृद्धि हयत आरो घर में वृद्धि हयत बढ़ैत जायत अहाँके घर बुझलियै तऽ एहि वजहसँ
हँ
एहि वजहसँ लोक की कहै छै अथि खरीदै छथिन धन खरीदै छथिन ओहि दिनसँ
दिवाली के दस दिन पहिलेसँ लोक साफ सफाइ भी शुरू कर दै छथिन ने
हँ तऽ फेर की कहै छै साफ सफाई सब भी चालू भऽ जाय छै ओहि दिनसँ ओहि दिनसँ साफ सफाई सब चालू भ जाइ छै सब लोग गोटा सब बच्चा बूढ़ बुजुर्ग सभ मिलकऽ घर साफ करै छथिन मनोरंजन करै छथिन सभके नीक लागय छनि
हू
आ दिवाली हँ हेलो
हँ हँ बाजू ने
दिवाली मुख्यतऽ एहि चलते मनायल जाइ छै कियकि अपना सबके जे अथी छलखिन ओहिमे श्री रामजी जे छलखिन र अथीमे सतयुग मे से श्री राम जी ओतऽ गेलखिन वन मे चलि गेल छलखिन अहाँके बुझले हैत से बात तऽ ओ जखन बनमे गेलखिन तखन हुनका तखन हुनका की कहे ओतऽ से रावण छले से किडनैप क लेने छले रावण जे छलै से किडनैप कऽ लेने छलनि हँ की कहै छै हुनका सीता मैया के तऽ अपहरन कऽ लेने छलनि तऽ ओहि के कह ओहि के पीछा तऽ बहुत लम्बा कहानी छै तऽ फेर रामजी के की कहे छै रामजी की केलखिन सीताजी के ओते से ढुंढि क रावण के मार क रावण पर बुराइ पर जीत पाकऽ रावण के मार के आय आल छलखिन ए त अयोध्या वापस एल छलखिन आ जखन राम जी क चलि गेल छलखिन अ छोड़ के अयोध्या के तखन अयोध्या के लोग सब सुना सुना भ गेल भऽ गेल छलै किओ घर मे साफ सफाई नहि करे छलै कि किओ दीप नहि जलाबैत छलय केओ चूल्हा नहि जलाबैत छलय बुझियौ ने सा चौदह बरस तक सब एनाही वन वन भटैक भटैक कऽ अपन जीवन यापन करे छले केनाहु जीवै छल छलै बिना जेना किछु हो जाइ छै ने तेनाही ओ बड्ड मानै छलखिन रामजी के तऽ ओना रहै छलखिन ओकर बाद जखन पता चललै रहै अयोध्या वाला सबके जे रामजी आबऽ वला छथिन ओ तऽस अ की जे वनवास हुनकर चौदह वर्ष खतम भऽ गेलनि आबऽवला छथिन तऽ पूरा अयोध्या अयोध्या के साफ सफाई क क खूब सुंन्दर सजायल गेलै साफ-सफाई कयल गेलै अयोध्या के नीक जका सजायल गेलै घीे के दिया जलायल गेलै तऽ एहि सब पूरा दुल्हन की तरह अयोध्या चमकअ लगलै हर घर में दिया ज लऽ लगलै त जय वजह से की कहै छै दीपावली के दिन अहां देख बै हमसभके सभ घर दस दिन पहिलेसँ साफ सफाइ होइ छै फेर की करै रहै छै हम सब दिया जलाबै छियै दीप दीपावली एक दिन पहिले हम सब दीप दीपावली जेना मनाबै चियै बच्चा सब नया-नया कपड़ा पहिरे छै खुश खुशहाली के मन रहै छै फटाका फूटे छै साथ ही रामजी त आयले रहथिन साथ कि ओ दिन लक्ष्मी दिन केलखिन लक्ष्मी जी के लेल भी ओतबे खास छलै समझलियै तऽ ओहि चलते दीपावली के दिन साँझ मे हमसब लक्ष्मी गणेश के पूजा करै छियै ओहि दिन माँ सब सब की कहे छै सभक पैघ लोक
आ फूल सब जे ओ भी होइ छै ने नेवारी जेकरा अन्दर
हँ हँ तऽ साँझमे की कहै छै ओहो होइ छै साँझ सब आबै छथिन फेर की कहै छै बड़ बुजुर्ग जे की कहै छै आदमी रहै छथिन मर्द रहै छथिन अपना घरके से गोटा सब गोटा की कहे छै ओकियारी भाजऽ जाय छथिन ओकियारी की होइ छै ने ओहिमे सनके डंटा मे हँ सनके डंटा मे लेबारि-लेबारि के लपेट कऽ ओकरा आगि लगा कऽ ओकरा घर मे अथी कयल जाइ छै से सब होइ छै ई सब की कहै छै जे होय छै ने से लड़का सब के लेल होय छै जे हुनका सबके बड़ नीक लागे छै छै एना ओ हुका लोली भजनाइ एकरा कहे छै हुक्का लोली भजनाइ ठीक छै तऽ तऽ हँ तऽ एकरा ई कहै छै तऽ फेर साँझमे हुका लोली जखन भाइज दैत छथिन तखन की कहै छै पूजा पाठ होइत छै तखन पूजा पाठ जखन माँ सब करैत रहै छथिन तऽ ओहिमे मुख्यतः लक्ष्मी गणेश के पूजा ताहिसे घर मे धन के बहुत अथी होइ छै अहाँके तऽ पता हयत जे हालकी की कहै छै गणेश जे छथिन से ठीक ह गणेश जी जे छथिन से की करै छै अथी के देवता छथिन बुद्धि के ज्ञान के अ लक्ष्मी माता धन के त दुन दुनू के साथ मे दुनू के साथ पूजा होइ छनि जाहिस की कहै छै लोग घरमे बहुत वृद्धि होय बु
आ रंगोली भी बनबै छै लोग सोना चाँदी किनैछै
तऽ आइ आइ बाजा था की काइल हम सब दीपावली के दिन ई सब कयल जाइ छै अहाँके पता एकटा आरो बात छै जे बहुत प्रसिद्ध छै हमरा सबके अथी हमर आ
जी बताउ
हमरा सबके पता यै एकटा चीज हमरा सबके बीच मे आरो एकटा खास बात प्रचलित छै हमर मां सब कहै छथिन जे अगर दीपावली राति मे अगर अहाँ सब की कहैछी राति के बारह बजे अगर बोयलके आहां पढियौ पढ़बै से ओहि दिनमे की कहैत छै अहाँके याद भऽ जाइया एहि चीज के लअके तब बच्चा सबमे खूब उत्साह रहै छै हमहु सब बच्चा छलियै तऽ हमरा सबके माँ बारह बजे उठा दै छलै फेर हम सब पढ़ैत रहिए
ह अहां सबके धनतेरस के दिन हम अहाओ सबके यहा जगमग दीप निकलै य
हँ हँदम के राति मे की कहे छै काल लेल एकटा नेगेटिविटी हटाबऽ के लेल अथी निकलै जम के दीप निकले छै बट बच्चा सब दिन मे हँ फेर दिन मे की कहै छै अ जे भी इ घर के लड़की सब रहै छथिन से सब पूरा दिन मेहनत क कऽ अपन अथी करै छथिन की कहै छै रंगोली रंगोली बनाबै छथिन खूब नीक जकाँ माँ से घर सजाबै छथिन यई सब चीज में रंगोली तंगोली
लाइट ऊइट सब
हँ अइ हँ लाइट वाइट ई दुनू मतलब अथी होइ अलग अलग चीज होय छै लाइट लगाब में लड़का सब के मन लागे छै जतै लड़का सब बौआ सब होइ छथिन तिनका सब के दीपावली में होल हुक्का लोलील भाजऽ मे तऽ लाइट सजाबऽ में एहि सभमे हुनका खूब मौन लागै छनि फटाका फोड़ऽ में पूरा राति ह पूरा राति ओ सब फटाका फोड़ैत रहै छथिन खूब मन लागै छनि हुनका सभके एहि चीज में आ और हँ और घर घर के जे बुच्ची सब हो छथिन लड़की सब तिनका घर सजावय में रंगोली बनावऽ में नया कपड़ा पहिर में नया नया चीज बनाबे में खेए में ए दिन बहुत निक निक घर में बन छै आ एहि दिन के एकटा आरो खास बात छै अहाँ के पता है एकटा कहल जाइ छै हमरा सबके ओतऽ जे दीपावली के दिन में अगर अहाँ दही खएके चाही लोक के अगर अहाँ दही खाइ छियै तऽ अहाँ के अगला जन्म में कि कहै छै अथी में जन्म जनम नहि हयत बिल्ली मे जनम नहि हयत ई सब कहावत छै
अब तऽ मानू नहि मानू वहाँ पे मैं डिपेंड करैय
हँ तऽ ई सब बहुत की कहै छै पुरान अथी छै जे आबे छै पुरान चल ल आल छै विध सब हमर नानी नानी माँ सब के टाइम से सभ मानै छथिन एहि सब चीज के तऽ दिपावली अहाँ देखैत हेबै आब देव दिपावली बनारस सब में कतैय सुन्दर बनायल जाइ छै सब जगह होइ छै दिपावली के राम जी के वजह से खूब मनायल जाइ छै घर में सफाई कैद जाइ छै नीक जका हँ अयोध्या में अयोध्या में खूब नीक जकाँ राम मन्दिर मन्दिर में राम मानै छै मानल जाइ छै कि राम भगवान आबै छथिन किया कि ओ आयल छलखिन बुराई पर जीत पाकऽ तऽ ओ वोएह मानल जाइ छै ओ नाही लोक सब आइयो तक घर मे उत्साह आब जाय अहाँ देखबै ओकर बाद जेनाहि ई सब होइ छै छै ओकर बाद दिपावली खर खतम होइ छै अथी पर अगला दिन गोवर्धन पूजा सभ होइ छै
ह
तऽ ओ सब होइत छै एनाही दिपावली हर साल आबै छै आ एना एते जल्दी टाइम बीत जाइ छै त्यौहार के जे पतो नहि चलै छै लोक सब के
ह बात तऽ याँ ब नीको लागे छै सब बाहर एकटा बैठ कऽ काड उड
आ बेसीतर सब बाहर सँ लोक सब कतौ केओ रहे लेकिन दीपावली मे घर जरूर आयत अपन परिवार के पास सबगोटा परिवार के साथ रहे छथिन थींन तऽ आरो परिवार के कोई भी त्यौहार के आनन्द परिवारसँ बढ़ि जाइ छै ने
ह्म आ बड़ा नीको लागे छै सभ एकता हो के खेललक कूदलक फटाखा छोड़लक खेलक पिलक रंग बीरंग के पकवान बनेंने खीर अ चावल कड़ी बड़ी भी बनै छै पकौड़ी भजका तरह तरहके पकवान
हँ हँ
ठीक छैे धन्यवाद
ठीक ठीक छै